ईअं इनौड़ीबल
हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
हा। तव्हई किथां, मुंहिंजो मां ठीकु आहियां, तव्हंई किथां वेठा ॻाल्हायो?
मां दिलीअ माँ।
किथां?
दिली देहली।
दिल्ली, अच्छा दिल्ली मां वेठा ॻाल्हायो। अच्छा घणेई कॉल दिल्ली मां, मां कलकते मां।
कलकत्ता!
हम्म। ही एप ॾाढी सुठी ठही आ न, माण्हुनि खे जोड़े थी, असांखे ख़बर पवंदी पंहिंजी सिंधियत जी, सिंधी घणा माण्हू आहिन पाण में, पाण केतिरा मिलनसार आहियूं।
हा
ऐं तव्हां कीअं आहियो, छा ता कयो?
हाणे ॾीअं ई तैयारी था कयूं।
अच्छा, मंझंन जी? अच्छा, रोटी मानी! छा ठाहियो थव, तव्हांजे घर में त सिंधी खाधो ई ठहंदो हूंदो?
हा कॾी कॾी उओ बि न, न पंजाबी बि ठाइंदा आहियूं।
अच्छा, नुहंर पंजाबी थव छा?
न, न। अञा त, शादी न कई आहे ॿारनि जी।
अच्छा, अच्छा ॿारनि जी अञा शादी कोन कई अथव? ऐं, दिल्ली में माहोल कीअं आहे सभु सुठो आ?
हा, हा। कोई दिक़त त काने?
न, न, दिल्ली में त सभु, कहिड़े एरिया में आहियो तव्हां दिल्ली में?
हा। पीतमपुरा ई साईड आहे।
प्रीतमपुरा?
जी, जी।
प्रीतमपुरा में जेका हूहा सोसाइटी ठहियल आहे न, सिंधी झूलेलाल सोसाइटी
हा-हा- हा, हुते उते कन आया, न हुते कान आ पीतमबुरा बि इलाही वॾो आहे।
हा मुंहिंजी चाची रहंदी आहे।
अच्छा-अच्छा। हूव सोसाइटी त बढ़िया आहे वैसे
हा-हा सोसाइटी अच्छी आ। मां अॻे दफ़े वेई हुअसि हुननि जे घर।
अच्छा
तव्हां हीअ एप नई जॉइन कई आ, या पुराणा ई आहियो तव्हां हिनम में?
ऐप हाणे कईआ हिकु, ॿ ॾींहुं थियो आ।
अच्छा, हिकु, ॿ ॾींहं थिया आहिनि न, मां बि हिकु अॼु ई जॉइन कई आहे, मुंहिंजो अॼु पहिरियों ॾींहुं आ।
अच्छा, घणी कॉल थी?
हा
घणे थी वियूं?
मुंहिंजियूं अॼु त, सत- अठ त थी वियूं आहिनि कॉलूं मगर आयूं ऐं मूं वटि कॉलउ रिघो मां आहियूं, आहिनि सभिनीनि जूं कॉलउ, मां कॉल करे न वठी सघां।
करे नथा सघो?
न मुंहिंजे ऐप में अचे ई न वेठो, कीअं मा, कीअं मां कॉल कयां हूहो ॾिसण ई न वेठो अचे।
मुजो
अलाए छो? मूंखेया त थी थो सघे एप जी सेटिंग ठीकु सां कोन्ह करणु आई आ। एप जी सेटिंग, कंदासि ठीक सां त पो
सटिंग त मूंखे बि न ईंदी आ, गुड़िया कंदी आहे मुंहिंजी।
हा त तव्हांजी गुड़िया हिकदमि सुठे सां करे ॾिनी हूंदई। त हिन लाइ तव्हां करे पिया था सघो अच्छा पाणे ई असाइन थींदो आहे त मुंहिंजो त कोन थियो?
हुनमें ई ईंदव तव्हांखे, हिकु ॿ ॾींहुं तरसो, नया- नया आयो न अञा।
हा, हा, हा
हा हिकु ब ॾींहुं तरसो ई ईंदो पाण ई हुनमें, त पाण करे था सघो तां न नअ माण्हुनि जे ईंदियूं भई हिन -हिन खे कॉल कयो पंज, छह सौ माण्हू अलाए घणा आहिनि, आहिनि हिनमें
हा, हा हिन जो त मेन मक़सदु आ, जेतिरा बि असां सिंधी आहियूं, ॾाढा सिंधी सभु हिकु- हिकु हिन ज हिकु छा चइबो आ हिते सभु जुड़ू गॾु हिक प्लेटफॉर्म ते सभु सिंधी गॾु जुड़ूं सभि हिननि हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं ॿोल्हायूं सभिनीनि जो
ॿोलण त सहीं पर हेॾी परिंया जुड़ी कीअं सघदासीं
न न हू त कर कोशिशि कॿी त सभु सिंधी जीअं हिते सोचियो थोड़ी होसीं असां। की हीअं ऐप जे थ्रू असां पांण में ॻाल्हाईंदासीं या मिलंदा बिसीं कंहिं सिंधी सां हा ही पहिरियों दफ़ो थियो आ, त हीअं ई त शुरूआति थींदी पहिरियों कदम ईअं वधाइबो, पो अॻियां वंञीं करे असां मि त पलंत अॼु हीअं ता मिलूं फोन ते एप जे थ्रू, पो गॾिजी -गॾिजी का किथे कुछु प्रोग्राम व्रोग्राम बि कंदासीं मिली करे सिंधी प्रोग्राम थींदा तहां ईंयें वेंदा आहियो हुते तहांजे आसे पासे सिंधी हुते थींदी आ प्रोग्राम
हा मंदिर आहे न झूलेलाल मंदिर आहे
हा न असांजे हिते जीअं सिंधी सोसाइटी ठहियल आ सिंधी नाटक टेग ॿि अकेडमी ठहियल आ नाटक में पार्टिसिपेट कंदा हिनि माण्हूं असां ॾिसणु वेंदा आहियूं।
त घणंई कुछु आहे, मां ॾिसण वेंदी आहियां नाटक सिंधी। सिंधी में सत्संग- वत्संग थींदा हिनि सिंधी जा उहे बि वेंदी आहियां
अच्छा -अच्छा, सुठो आ न पांण।
हा हरिओम जो सत्संग थींदो आ हिते
झूलेलाल जो मंदिर बि आ, त वेंदा आहियूं असां अमृतवेला मंदिर आ हा सिंधु भवन ठहियल आ। हा सिंधु भवन ठहियल आ मंदिर, त हुते थींदा रहन्दा इनि हर ॿुध धर ऐं छेंछरु ॾींहुं सिंधी में
बत ला हुं, अच्छा- अच्छा
हा।
आ बढ़ीया आहे न तहांखे त वधीक सिंधी ईंदी हुंदी।
अ मुखे सिंधी ईंदी आ हा मां ॻाल्हाए वठंदी आहियां सुठे सां पढ़ण बि ईंदी आ असां त लिखणु ईंदिया। लिखणु ईंदी आ उहा अरबी सिंधी असां स्कूल में सिंधी सब्जेक्ट वरितोसी न त हुन में असांखे सिंधी दादी हूंदा हुआ उहे सेखारींदा हुआ अल फंब बेबल्ला ही करे त पूरा लेख ख सेखारींदा हुआ असां लिबंद लिखंदा हुआसीं सिंधी में
त असांखे न ईंदी आ, लिखंण न ईंदी आ इीअं ॻाल्हाइणु ईंदी आ।
हा ओरिजि़ ओरिजनली आहियो किथां जा?
इतांई जा डेहिलीअ जाई आहियंउं
अच्छा तहां डेल्ही ॼाई आहियो त डेल्ही में ख हुआ कान्ह न सिंधी स्कूल्स। असांजो जीअं सिंधी स्कूल हो साधू वासवानी स्कूल त उते असांजी थर्ड लैंग्वेज थींदी हुई सिंधी फर्स्ट लैंग्वेॼ हिंदी सेकेंड लैंग्वेॼ इंगलिश थर्ड लैंग्वेॼ सिंधी त असां हिन लाए सिंधी वठतीसीं त सिंधी सिखी वियासीं लिखंण बि। लिखंणु पढ़णु अची वई असांखे, पर हेॾा साल थी विया हिनि प्रै्क्ट प्रै्क्टिस छुटॼी वई आ त हाणें मां लिखी न थी सघां पर पढ़ण ॼे लाए कॾी कुछु थींदो आ त पढ़े वठंदी आहियां, थोड़ो ॾुख्याई थींदी आ पर पढ़े वठंदी आहियां।
बढ़िया-बढ़िया, असां न पढ़ी सघंदा आहियूं न।
हा। पर ॻाल्हायो था। तां सिंधी में सभु घर में ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हाईंदा हूंदा न? हिंदी में ई ता ॻाल्हाइनि ॿारि।
हा-हा, न वैसे लोकल में त हिन्दी हलदी आ असां हिंदीअ में न। कोई सिंधी माण्हूँ मिलदो ई न कंहिं सां ॻाल्हाएॿो आ।
हा, त आहिनि त दिल्ली में त घणाईं सिंधी आहिनि।
हा, आहिनि।
पर वधिक करे सिंधी जीअं मुंहिंजी चाची ॿि वधीक करे पंजाॿी ॻाल्हाईंदा आहिनि न सिंधी हुते उतां ॼा माण्हूँ त हुननि पंॼाॿियुन सां पंॼाॿी ॻाल्हाए-ॻाल्हाए उन्हनि खे खे पंॼाॿी आदत पएॼी वई आ। हा, हिंदी ऐं पंॼाॿी वधीक ता ॻाल्हाइनि हुते माण्हूँ।
हा, हिते माण्हूँ वधीक हिंदी या पंॼाॿी त ॻाल्हायन।
हा, तव्हांॼो नालो छा आहे?
मुंॼो नालो गीता, गीता।
गीता। सरनेम?
सरनेम, आर्या।
आर्या। अच्छा सिंधी तां कहिड़ी आक् आहियो अथव?
आक् कहिड़ी छा?
कहिड़ी आक् अथव तव्हांॼी सिंधी ॼी? जीअं असां भाई बंदि थींदा आहिनि, साहिती ॼा थींदा आहिनि, सखर ॼा थींदा आहिनि।
हा, हीअं मुखें त ख़ॿर ई ना आहे। साहितीय ॼा आहिनि सक्खर ॼा आहिनि?
किथां ॼा आहिनि?
ॿुधाए? काथे लकड़ी विकामंदी आ? मुंखे कहिड़ी खॿर। हिननि खे यादि नथो अचे।
अच्छा-अच्छा। हा
तां काॾहां जा आहियो?
असां साहिती आहियूं।
असां वैसे त पाकिस्तान डिवाइड थी वियो त पोइ उतां ई आया आहियूं। असां-असां वॾा हुता ईं
मुंॼी ससु ॿुधायो हुई उहा ठारूशा में रहंदा हुआ पाकिस्तान सिंध में।
हा, उहो सिंध में त रहंदा हुया सिंधी त सॼा।
थारूशाह नाले ॼी ॼॻहि हुई हुतां मुंहिंॼी ससु ॼनि हुतां आहिया आहिनि। मुंहिंॼी ॾाॾी ॿि ॿुधायो हो किथा किथा आया हुआ। हुननि ॼो ॿि हुते आसे-पासे में ई हुआस ॼ़मीनदारी हुई न हुननि ॼी त।
अच्छा! असां सखर मां आया हूं शायदि सखर मां
सख़र मां, छोकी हुते त सभिनीनि जा पंहिंजा ज़मीदारियूं हूंदी हुयूं न बॾा वॾा-वॾा खेत अ
हाणे त उहो सिस्टम ख़तम थी वयो आ।
हुते त सभिनीनि जी पंहिंजी गायूं हूंदी हुयूंस। सिंध में सभु सिंधी सभु छॾे आयासीं। हिते अची करे बि हार थोड़े मञीसीं। सभिनीनि त वरी पाण खे न सां व बप वधीया आहिनि।
हा अहो सभिनी जा इय ही हाल।
हा
ब
ऐं तहां, तहां रोटी खा खाई वरतव?
न-न हाणे पई तैयारी पई कया।
अच्छा-अच्छा!
ॿी-अढाई वॻे खाईंदा आहिनि।
अच्छा!
तांजी थी वई?
न मां बि अञा खान, मां बि ॿी अढाई बजे ई खाईंदी आहियां।
अच्छा! घर में केर-केर तव?
मुंहिंजा घोट, पुट, ॿ धीअर, ॿियनि ॿिए धीअरुनि जी शादी थी वई आ।
अच्छा!
पुटु अञा नंढो आ, त अञा पढ़े वेठो
काथे कई तव, हुते कलकत्ते में?
हा!
शादी काथे कई तव?
धीअर जी हिकिड़ी जी अहमदाबाद में शादी थियल आहे, हिकिड़ी जी कलकते में ई कई आ।
त अहमदाबद मे कहिडी ॼॻह? मुंहिंजी भेण रहंदी आ
अहमदाबाद में हुननि जो आ शिलज एरिया कुझु आहे, एयरपोर्ट खां ॾाढो परया आहे।
अच्छा-अच्छा।
अ शीलज। हा।
भेण रहंदी आ सदार नगर
अच्छा, सरदार नगर। मां कॾी वेई कान आहियां अहमदाबाद। मां सोचो हिकु दफ़ो वेंदसि अहमदाबाद बि घुमी ईंदसि हा धीअ वटां बि मुंहिंजी हिकु ॿ साहेड़ियूं बि रहंदियूं आहिनि, सूरत में, राजकोट में। स्कूल जी साहिड़ियूं बचपन जीऊं।
अच्छा-अच्छा हा त पोइ वञिजे न कॾी वञो।
अमरुद त ॾाढो सॾ दियूं कनि की जॾहिं हुते नवरात्रा थींदा आहिनि, न हुते गरबा-वरबा थींदो आ, त हा त तॾीहिं चए पई की तॾी अचजां, त मां चयो हा हिन दफ़े प्रोग्राम ठाहींदसि मां हुते जो। वेंदसि, धीअ बि मुंजी सेंण मतलबु, घर मुंहिंजो पुट करणु जाने, पुटु ऐं मुंहिंजो घोट, हा ऐं जेका हिक हिकड़ी धीअ हिते रहंदी आ, ऊ बि अची करे कॾीहिं बि अची ती अची ती सघ
अच्छा -अच्छा
पर मुंजो पुट खे सेखारियो आ ठाहिण करणु, ईंदो आ। कॾी मुंजी तबियत ठीक न थींदी आ त होई ठाहे करे खाराईंदो आ। अॼुकल सभिनिन खे सभ ठाहे सेखारण खपे न
हा, उहो त आहे।
छोकिरा छोकिरियूं सभ एक समान।
घणे, घणें साले जो त?
टेवीहनि सालन जो
त
हा बावीहन जो आ टेवीह थींदो, हां
छा छा ठाहे वठदो आ?
हो घणेंई कुछ ठाहे वठंदो आ चहिरो फुल्को ठाहे ॾींदो आ, कोकी ठाहे ॾींदो आ, चाय ठाहींदो आ, दाल चांवर ईंदा थसि।
अच्छा?
हा ऐं नॉन वेज, अगर तहां नॉन वेजिटेरियन आहियो?
अच्छा न न असां वेजिटेरियन आहियूं
अच्छा न हू असां त नॉन वेजिटेरियन बि आहियूं न त हू खाए त चिकिन विकिन ठाहे वठंदो आ, अंडो ठाहे वठंदो आ। मुखां वधिक सुठी रोटी हू ठाहींदो आ। अॼकल् ॿारन खे त तरह -तरह जा अॼकल् ॿार
उंवई घटि
हा अॼकल् ॿारन खे त सुठ